ओ
ह
हेलो हेलो
हूँ
हेलो
हुँ
हेलो नीके रहु ठीक छी
ह
ह
हेलो
हँ
हेलो
ह आवाज ने जाय हइ
हँ आवाज कम आबैए
आब य
कनि जोरसँ बजियौ ने
हेलो च ह
सृसी आजत की करै छी हटा के रख
ह काज करै छी
बौआ ठीक यऽ
ह ठीक गेलखिन हन र
ओझा चइल गेलथ
अहाँ के काज नय भेल
हँ काज भऽ गेल कनि गेरुआ खोल जे काल्हि खीचने छलियै ने तऽ ओहि मे कनी अथी के खोल लगबै छलियै आब ओछइन तोछाइन करब तकर बाद फेर धियापुता ट्यूशन से एयतै तऽकर बाद तैयारी ओकरा करऽब
अहाँ के बौआ के खाना भऽ गेलै
हँ सुतेया ह ल ब अहाँ के भ गेल -
चारि तारीखकेँ जे सोम पकड़ाइए उएह सावनपर चालू हैत सोमवारी हाँ संक्रईत संक्रईत मे कहने छै अच्छा हाँ पकड़य बाली तऽ इएहवला पकड़ै छै
न सुनाल
तहन तऽ अपना सब अपना सभके तऽ इएह करय पड़त हँ साकरैत से करई छिए वेह कर परत ने एहिबेर उल्टा भऽ गेलै पहिने पूर्णिमे पड़ै छलै ने ह अहि बेर अथी भ गेलए मलेमास के चलते
हँ ह्म वसा तऽ वह तऽ भालू पता है
तहन त आब लगचा गेलऽ व्रतो सब
ओ कहियो और
ओर सब ठीक खाना खाना बनत बिचारै छी कनि दालि देलियै फुलै लए अरकोचके सब्जी बनेबई चक्का भर कचरीवला
ह हमरो मोन होई ए
ह खा हम भेज देब टेन्शन नहि करू ह बहुत दू इु छै भटै छै सएह देखियौ अब लेकिन हमर ननिद सब किछ तऽ भेटै छै फरीदाबाद सब मे
अच्छा खरीदै छथिन या
हँ हँ से तऽ ओतहु भेटैत हेथि ने हँ हँ ओ तौ बम्बयो सम ने गाम वला के स्वाद कतऽ हेतै ओत
ह ओ अरबी क पत्ता रहै छै अर्कोच के पत्ता नहि रहै छै
ओहिमे स्वाद ओते नै छै। लग ह्म लगाम अई बेर ब‌ड्ड एहि बेर खेल‌ऊं लेकिन कतबो खाइत छै लेकिन मोन नहि ने जाय हँ हं हँ
अपन ओतो तऽ नहिए छलए मधुबनिओमे कत सँ आनै छलियै
नाहि पापा
नहिं पापा के अथी छै ने दुकान ऑफिस ‌‌छै न पीछा में हं ओतय स आनय छथिन। ऑफिस के पीछा मे छै हं पापा बड़ सुन्दर पता आ जगहो नीक ओ जगहो नीक छै ने खराब जगहो नहि छै
र‌उदा वला जगह जगह बड़ सुन्दर छै
चावला जर छै ह पहिले ओत बड्ड छलै एलखिन्हा हमरे दुआरे कोतवाली चौक पर जे रूम रहै छलै ओहि जगह पर आगा में कते छलैक कोचक बनाएल।
तु तऽ भाई बर भेट से त रहै छै
तो तऽ भाई बर भेटैत रहै छै हं
हेलो नहि दुको नीक रहै छलै आ पप्पोके नीक लागैत छनि
प्पो के नीक लागैत छैन ह हुनको बड़ नीक लागैत छनि ह
फेर त हँ अहां के अरिकोंच सेहो छै हं ओना इ कियो सबके नीक लागैत छै एकोच स
सब के नीक लाग माछ मौउस जेना ओहिमे मेजन प‌ड़य छै सबके निक
हँ बड़ नीक लागय छै भाईजियो सब आओर चीज ओते नै मगर ई नीक लागैया
हँ हँ हमरा लेकिन ओ लोरहासँ बढ़िआँ कचरीएै नीक लागैया हमर मांओं के बड़ नीक लागैत जय कच फुलिएवला नीक लागैय छै बनबैयो में अराम आई लोरहा लोरहा बनाउ फेर ओकरा काटू फेर ओकरा तऽ बेसनमे तरू बहुते लटारहम नै हमरा त
अथी लोरहा नीक लागैया नहि लोरहा नीक लोरहा हमरा जादे नीक लागैया
अपना अपना पसन्द
हं हं हं और सब की करय या बुच्ची
बौआ सब की करैया बुच्ची बौआ सब बड़का बौआ आबि गेल पढि कऽ ओ दुनू नहि आयला ट्यूशन स आब आयत तऽ फेर स्कूलके तैयारी करत बहुत टाइम लागि जाइया भोर साढ़े नौ बाजि जाइ फेर सब करू तैयारीमे फेर तहन नहाय लए जाउ एगारह बजे तक खाना चढ़बै छी हं अं हंहं
पढ़ाई खाना बनि गेलै रह इमहर ब्राह्मण खेतै ने
अच्छा ब्राह्मण हँ कहै छलखिन्ह दीदी इ जे ततबी ततबी बनबै छियै जे मतलब हुनका ब्राह्मण के त खाली भऽ जाइ छैन ओ खाना ककरो खाइले नहि होइ छै खराब लागैत रहै छै खाइमे ताहि दुआरे
हँ राम नहि च
आ लब हँ सए बेचारा कऽ कतेक साल भऽ गेलै
नहि ओ त पन्दर द रहतै
पन्द्रहेमे दू हजार पन्द्रहेमे
ह
बहुत साल भऽ गेलै सहन लागै हइ हुनकर बौआके कनिए टाक कह छै पन्द्रह साल भऽ गेलनि ह न ब साल तस साल प छै अच्छा साढ़े तीन साल ब
ह
बेचारलिन बेचारी बड्ड लखिन अ सहन सहनशील केलखिन देतर ओहन अवस्थामे दण्ड भगवान चारि साल नहि भेल छलै भ गेलै
ब भेल ओतेक
कहै छलखिन से हमरा जे हमर परिवार नीक यऽ ताहि दुआरे हम ने अथी कल बहुत लोक कहलक किछु जे आगाँ कदम उठबै लए बहुतो किछु कहलक लेकिन हम नहि कहब हम एकेठम कहलियै नहि हमरा एतऽ हमरा गुजारा भऽ जायत मम्मी कथ छै
ह
कलशीव
आ
आओरी ह सही बात जखन देखही पहिलमे भगवान दुःख दऽ देलकौ तऽ दोस कतबो करबिही ने सुख नहि लिखल रहतौ तऽ दुखे रहतौ लिखल से तऽ छैहे
बच्चा नहि रहतै तऽ तऽ हम कऽ ओ देतियै
नहि रहितै तऽ ओ टेन्शन रहतै अकेलामे जीवन केना जैत
आब तऽ कोनो नहि छै एक आब हाथके बराबर बेटा भऽ गेलनि आब तऽ कनिये दिन तकलीफ छै
नहि से कहे छलखिन बड दुख कटने छी नैहरो मे आठे साल के छलौ ते बाप मरि गेल छलै सब दिन दुख दुखेमे छियै हमरा जे भगवान इहो सो चै छथिन जे दुःख काटै वाली छै ने तकरे दुःख खो दै छथिन ह से हू बाजअ भुकअ बड सुन्दर सँ बाजथुन पढ़ल लिखल छथिन से नहि अच्छा ह से तऽ बाजैयौ भुकैय के सभचीज बाजैके जरूता छलै
कहलखिन हमर मरि गेल छलखिन घरवला तऽ हमर दियादनी सिन्दूर सब केनाइ बन्द कऽ देने छलखिन साउस दियादनी सब तऽ हमरा कहलखिन दीदी हम केना करब तऽ तऽ हम कहलियै नहि ई कोनो बात नहि भेलै हमरा भगवान एतबे दिनका भोग देने छला तऽ हम भोगलौं अहाँसभ किएक नहि करब सिंदुर सब कहलियै हँ ओ हमरो बहिन कहने छल जे हमर साउस नहि करै छलखिन कनि दिन तक
चाय सभ तऽ पीने हैब
हँ एक बेर चाय पीलियै हन बुझाय यै आब
हू
गरमी बड पड़ै छै गर्मीए
की कहु भरि राति लाइट नहि रहैत छै भरि राति जगले छी उठबैस बाहरमे जा जाकऽ कुर्सी परबैसल छी कते गर्मी आ बेसी गर्मीमे लाइटो ना खराब हो जाइ छै ठण्डा मौसम रहत तऽ लाइट नहि कटत बेसी
एगो बारने
एहि बेर तऽ अजीबे गर्मी लागै यै हमरा ई जते ठंडा कहै छै ने ठंडा जे बेसी ह नहि है छै ने जै बेर तऽ आओर बेसी कि गर्मिए पड़ऽ लागल
हेलो
हेलो
नहि काल्हि आबि गेलै कहलखिन पप्पा एतेक दिन तऽ की हेतै काल्हि नोकसो करा लेलकै तऽ आब ने नोकस कराकऽ छुत छूतवला खेनाइयो फेर अथी भऽ जाइ छै काल्हि आबि गेलै फेर आब आइ आइ तऽ नून खेतै काल्हि तक आनूनके नहि छलै आब आय नुन खेतैय त कहलके जे आब दु दिन मे फेर जेबै जाकऽ देखबै कि केना होइ छै आइ सारा झपियओ छियै
हूँ हुँ
बैसारो हेतै आइ काल्हिमे हम दुनू चल
हूँ
गाँवमे खुअते तय चलते
ह छै हँँ
गाम खुएथिन अन्हु के कहबे करतै पतऽ नहि हँ भऽ सकै कैया देखियौ की होइ छै कहथिन तहन तऽ कह जाइए पड़तै ओना नहि नहि बनैवला छै नहिए कहत तऽमे बढ़िआँ छै नहि खूब भाग पैसा हँ ओएह भऽ जाइत छै आब जउ तऽ चुमाओ दियौ कनि से भऽ जाइ छै
हूँ हू
आ तीन चारि दिन घर बड़ बूढ़ा आबि जेथिन ने काल्हि खुना टि टिकट छै आ ओजके टिकट छै आइ विदाहेथिन दिल्लीसँ आब आबि जेथिन हुनका लोक आओर परेशानी
ह तऽ
आब तऽ टेंशन नहि छलए तखन नहि छलए हँ